हेलो
हेलो
हँ नमस्कार
नमस्कार
कहा छी तब रउवा
हम ठीक छी अहाँ कोना छी
हमहु भगवानक कृपा से ठीक छी बहुत दिनक बाद आराम से गप करबाक अवसर भेठल अछि
हँ सही कहलु आइ काल्हि इ सब काज मे व्यस्त रहैत अछि अच्छा आइ कोन विषय पर चर्चा करब
हम सोचै छी जे भारतीय संस्कृति परम्परा जीवन शैली पर गप कर करी करली ह
बहुत सुन्दर विषय अछि भारतक संस्कृति विषयक संवर्ष प्राचीन आ समृद्ध संस्कृति मे एक मानल जाइत अछि
बिलकुल हमर देशमे हजारो वर्षोसँ अनेक परम्परा चलि आबि रहल छथि
हँ हँ एहि परम्परा सब प्रभाव एक्खनीय लोको जीवनमे स देखल जाय सकैत अछि
अहाँके हिसाबे भारतीय संस्कृतिक सबसँ महत्वपूर्ण विशेषता की अछि
हमर विचारमे विविधतामे एकता
थोड़ा विस्तार से कहू
भारतमे अनेक भाषा वेशभूषा भोजन परम्परा आ धार्मिक मान्यता अछि मुदा एहि सभ भिन्नताक बावजूद लोकसभ एक राष्ट्र रूपमे रहैत छथि
ई बात वास्तवमे भारतक विशेषता अछि
हँ अलग अलग प्रदेश मे अलग जीवन शैली अछि मुदा सब ठाम परिवार सम्मान आ मानवीय सम्बन्ध के महत्व देल जाइत अछि
हँ हमरा लागेल अछि जे भारतीय संस्कृतिमे परिवारक स्थान बहुत उच्च अछि
बिलकुल परिवारक केवल संग रहबाक व्यवस्था नहि बल्कि मूल्य संस्कार सिखबाक माध्यम से हो छै
हं सही कहलहु बालक सभसँ पहिनेे परिवारसे सिखैत अछि जे बड़का लोकक सम्मान कोना करबाक चाही
हँ माता पिता दादा दादी आ परिवारक अन्य सदस्य सभ बच्चाके जीवनक महत्वपूर्ण शिक्षा दैत छथिन
हँ हमरा मन पड़ैत अछि जे पहिने संयुक्त परिवारक प्रथा बहुत प्रचलित छल
हँ एक ही घर मे अनेक पीढ़ी एक सङ्गे रहैत छल
ओही अवस्था केतको न छै
ज उदाहरण देव
बालकनक के दादा दादी अनुभवसे सिखबाक अवसर भेटल छल आ परिवारक सदस्यसभ एक दोसराक सहयोग करैत छल
ई बात सही अछि संयुक्त परिवार मे अपनापन बहुत देखल जाइत छल
आब जीवनशैली बदलि रहल अछि मुदाऽ एखनहु बहुत परिवारकेी परम्परा बन बनबैत छथिन
भारतीय संस्कृति मे बड़का लोकल सम्मानक परम्परा सेहो बहुत पुराना छै
बिलकुल प्रातः काल बड़का लोकनिसँ प्रणाम करब हुनक आशीर्वाद देत ईसभ परम्परा एखनहु बहुत धर्मे जीवित अछि
हमर विचारमे ई बहुत नीक आदत छै
कारण यहीसँ विनम्रता आ सामानक भावना विकसित होइत अछि
अहाँके भारतीय वेशभूषाक विषयमे की विचार अछि
भारत प्रत्येक क्षेत्रमे अपन पारम्परिक व्य वृषा छी एकरा मैथिली क्षेत्रमे धोती कुर्ता साड़ी आ विभिन्न पारम्परिक वस्त्र पहिरबाक परम्परा रहल अछि
हँ विशेष अवसरपर लोकसभ एखनहु पारम्परिक वस्त्र पहिर पसन्द करैत छथि
हँ ई अपन संस्कृति प्रति सम्मान प्रतीक अछि
भारतीय संस्कृतिमे अत्यथिक बहुत सम्मान कयल जाइ छलै
बिलकुल अतिथि देवो भव केर भावना एखनहु समाजमे देखल सकैत अछि
अ जखन कोनो अतिथि घर अबैत छथि तखन हुनकर स्वागत आदत पूर्वक कहि जाइत छै
ह ई परम्परा बहुत सुन्दर अछि भारतीय जीवन शैलीमे प्रकृ थिक सेहो विशेष स्थान अछि
बना
बहुत रास पर्व त्यौहार परम्परा आार लोकोकाचार प्रकृतिसँ जुड़ल छथि
ई बात सही अछि
सूर्य नदी वृक्ष पृथ्वी प्रति सम्मानक भावना प्राचीन कालसँ देखल जाइत अछि
हमरा लगैत अछि जे एहि कारणे लोकसभब प्राकृतिक महत्व बुझाइत छलो
बिलकुल
अलकाहि आधुनिक जीवन शैलीक कारण बहुत किछु बदलि रहल अछि मुदा मूल मूल्य एकनू महत्वपूर्ण छथि
एकदम सही
सत्य अहिंसा परिश्रम सहयोग आ सम्मानजेका मूल्य भारतीय संस्कृतिक
य मूल्य समाज के सुत्र तृड बनवे छ्ति
बिलकुल
अच्छा आय चर्चा बहुत रोचक भए रहल अछि
हमरो बहुत आनन्द आबि रहल अछि।
हँ तऽ भारतीय संस्कृति पर चर्चा करैत करैत समयके पता नहि चलैत अछि।
बिलकुल कारण ई विषयक बहुत व्यापक पग अछि आ प्रत्येक पक्षमे बहुत किछु सिखबाक अवसर भेटैत अछि।
हमरा लागैत अछि जे भारतीय संस्कृतिक एकता महत्वपूर्ण तक संस्कार अछि।
एकदम सही कैहलू। भारतीय समाज मे जन्म से लय कई जीवनक प्रत्येक चरणमे संस्कारक महत्व रहल अछि।
बालको के प्रारंभ से नम्रता अनुशासन आ सम समान शिक्षा देल जाइत अछि।
हँ पहिने परिवार आ समाज दुनू मिलकेऽ बच्चाकेँ उचित आचरण सिखबैत छल।
आबो परिवार यही परम्परा बनबे छथि।
निश्चय
अहाँके की लागैत छथि भारतीय विवाहक परम्परान आ देशमे देशा से अलग छथी अछि।
बहुत रास बात मे अलग अछि।
कोनाह
भारत विवाह केवल दू व्यक्ति बीचके सम्बन्ध नहि मानल जाइत अछि बल्कि दू परिवारक सम्बन्ध मानल जाइत अछि।
ई बात बहुत रोचक अछि।
हँ विवाहक समय अनेक प्रकारक रीति रिवाज आ परम्परा निर्वाह कैल जाइत अछि।
विभिन्न राज्यमे विभिन्न परम्परा होइत अछि।
बिल्कुल मुदा मूल भावना एकके रहैत अछि परिवारक सम्बन्धके मजबूत बनाउ।
हमरा विवाह समारोह हम परिवारक सब सदस्य स तब भाग्यता बहुत नीक लागैत अछि।
हँ दूर दूर से लोक सब आबैत छथि सभ एकत्रित होइत छथि आ बहुत दिन बाद भेट घाट होइ छथि।
एहि प्रकारक अवसर सामाजिक सम्बन्धकेँ मजबूत करैत छथि।
इकदम
भारतीय संस्कृति आ शिक्षाक बीच सेहो गहन सम्बन्ध रहल अछि।
सही कहलिय ओ
प्राचीन समयमे ग्रूस इस परम्परा बहुत प्रसिद्ध छल।
हँ छात्रसभ अपन गुरुके प्रति अत्यन्त सम्मान रखैत छलहा।
हँ गुरु केवल पुस्तकक ज्ञान नहि बल्कि जीवन जितबाक कला सेहो सिखबैत छल
ई बात महत महत्वपूर्ण अछि
हमरा लगैत अछि जे सम्मान आ अनुशासनक भावना ओहि परम्परासँ विकसित भेल
हँ
अहाँके ग्राम्य जीवनक कोन पक्ष बेसी पसन्द अछि
ग्राम सरलता आपसी सहयोग
थोड़ा विस्तारस कहू
गाममे लोक सब एक दोसरा के नीक जकाँ चिन्हैत छथि सुख दुःखमे एक दोसरााके सहायता करैत छथिन
ई बात सही अछि
जे कोनो घरमे विवाह उत्साह वा कौष्टक स्थिति हो तऽ आस पास लोक सब सहयोग लेल पहुँची जाइत छथि
एहि प्रकारक अपनापन शहरमे अपेक्षाकृत क्रम देखल जाइत अछि
हँ शहरक जीवन बहुत व्यस्त भए गेल अछि।
ह्म मुदा ग्रामक बहुत परम्परा एकनहु जीवित अछि।
बिलकुल
लोकगीत लोकनृत्य एवार्ड लोककला सेहो भारतीय संस्कृतिक महत्वपूर्ण भाग छथि।
हँ प्रत्येक क्षेत्रक अपन लोक परम्परा अछि।
मैथिल क्षेत्रमे सेहो अनेक लोकगीत प्रचलित छथि।
विवाह उपनयन पर्व त्यौहार आ अन्य अवसर पर विशेष गीत गाओल जाइत अछि।
विवाह सही कहलाह ई परम्परास सभ पीढ़ी दोसर पीढ़ी धरि पहुँचैत रहल अछि।
एकदम
अहाँके की लागैत अछि आधुनिकता प्रभाव परम्परा पर पड़ल अछि?
निश्चित रूप से पड़ा अ छि
कौना
लोक सब जीवन शैली बदल अछि तकनीक बढ़ल अछि आ कार्य करबाक तरीका बदलल अछि।
हँ मुदा परम्परा समाप्त नइ भेल अछि।
ई बात सही अछि।
बहुत लोक आधुनिक जीवन अपनैत छथिन मुदा संगति अपन संस्कृति या परम्पराक सम्मान सेहो करैत छथि।
हमर विचार मे ई संन्तुलन अवश्य अछि।
बिलकुल
नव विचार स्वीकार करब नीक बात अछि मुदा अपन जुड़े रहल सेहो अवश्य अछि।
एकदम सही कहलों
ठीक अछि तब
ठीक अछि सम्मान हँ बहुत सुन्दर एक कभी नमस्कार